हेलो
हेलो
हेलो
हँ हेलो
हाँ सखी हेलो
हेलो
हँ का हाल चाल छै?
नीमन बा।
बम
निमन छै।
ओर घर में सब हालचाल? हमरो है ठीक छै। हमरो चाल सब ठीक छै, घरमे सब बाल बुत कैइसन छै?
हमरो घर में सब बाल बुतरु नीमन छै। पाहुन आवल छै।
दो
हेलो
आओर खाना की बनावाय छये, अहां ओ
खानामें खा हा हमर गोतनी आवल छै, छोट गोत बुतरु आवल छै। हमर गोतनी आवल छै, हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
तऽ खाना- पीना के का व्यवस्था छै? खाना पीना के क वस्था छै? ब न क प बहु
कि हेलो
हेलो हेलो हँ आओर बताउ
हेलो
चक्कर में सब बर्बाद
बताबे तो छी।